हेलो हेलो
ह
क से बोल रहल छी अहाँ हेलो
ह ह ह
अहाँ कहाँ से बोल रहल छी ज कहाँ से बोल रहल छी ियाहाँ
हम सुतिियहारा से बोलल छी
अच्छा सतिियहारासँ कोन जिलामे पड़ै छलै सतियहारा।
मुजफ्फरपुर जिलामे पड़ै छै सुतियारा
ओ तब ई बेर की कर रहल छी सुति गेल रहली कि
हु सुत गेल रहिय।
अहाँके डिस्टर्ब क देली हम ना
हँ।
तब खाना अर खा लेल छलियै।
हँ खा लेलियै
आओर सभ आर आदमीसभ कहाँ तनि अहाँके घरमे के के भेलखिन।
सब हियाँ नहथिन कोइ सबके रहथिन फुआ हियाँ।
अच्छा कुआके कोइ काज रहै की।
हँ सवैया पूजा रहलै रहा।
ओ तै दुआरे गेलर छलखिन ने त अहाँ नहि गेल छलियै।
हम नहि ह।
अहाँथिए ने गेल छबी तऽ। आ ह जाइतिय पूजा पाठ। पूजा पाठ देख लेती रहऽ खा पी के चलि अेती रहऽ।
हम खा पी ले छ घए
तऽ घरे अकेले छियै की। अहाँके नाम की भेल नाम।
ह हमर नाम अनू। भैल
ओ अन्नो घर तऽ कोन अहाँ अकेले घरपर छियै आय
हम हमर हम हमर मम्मी हमर पप्पा दादा
ओ तऽ अहाँके बड़ा परिवार छलै ने दादा दादी मम्मी पप्पा सब भेल। ना।
हँ हँ
तऽ दादा नहि गेल रहलखिन हेँ
ह न
आ मम्मीो नहि गेलखिन ने
ह
आ केके ग छलखिन हरा
दीदी भैया दादी
अहाँसभ बड़ बहीनो छलखिन अहाँके
ह न।
त दीदी कहलियैहा
सुुआ के दीदी। त हाय लै।
अच्छ अहाँ आरके ने फुआके दीदी कहल जाइ छै ने हमरा आरके यहाँ फूए कहल जाइ छै
ओ।
तब अहाँ कोन क्लासमे पढ़ि रहल छी
एट क्लास स हे
ह तऽ एट क्लासमे पढ़ रहल छीयै अहाँके ए अथी एपसँ बात कर रहल छीय अहाँके मम्मी आरके नामसँ एप चलैए की
हँ।
हँ ताहि दुआरे अहाँके मम्मीके नाम लिखले रह रीना कुमारी लिखले रह यहाँपर आहाँ बोले छलियै कि हमर नाम अन्नू भेल छलै।
एप त हमर मम्मी के नाम से चलैया
अहाँ टास्क केलियै अपन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
अभी तक अहाँके टाक्से नहि आयल छलै
हू।
मोबाइल के अपडेट आर मारलिय। हँ एप्स अपडेट करबे तब टास्क आयत।
एप अपडेट करलियै हन।
खोल के चेक करै छी वहाँ कार्य एप पर मिथिला फोन ए फ्रेंड नहि लिखल छलय
न लिखल है।
अच्छा की लिखल छै अहाँके एप पर
प्रोफाइल टास्क
ओ नहि मिथिला फोन ए फ्रेंड लिख देतहुँ तऽ समझम कि टास्क आ गेल छलै।
हू
ओ बहुत आदमीके अभी टास्क नहि आयल छलै कोइ बात नहि आइ जायत धीरे धीरे
हँ कथी ह हाइ छै
हमे कूलर चला कऽ सुतल छियै ने गर्मी बड है यहाँ ता दुोआरे इ हवा चलल छल त
ओ।
अहाँ बताउ सभ ठीक ठाक छै ने घरमे अहाँके।
हँ। आ कालू -कालू सुत गेल।
हँ सुति गेल छै।
मानसी
सब सुइत गेल आयल छै दाइ बौआ सब सुइत सुइत गेल छै।
ओ।
आओर बताउ अहाँ अपन समाचार अहाँके ठीक छै ने
हँ ठीक हइ सब।
ह तऽरके मम्मी बात नहि कर सकल छलखिन की।
सुताल। तऽ कै से बात करू।
ओ एहि दुआरे अह फोन उठा लेली ने।
हँ।
ठीक हइ दस मिनट तक चले द फोन दस मिनटके बाद काटि देब दस मिनट तक बतियायके छलै।
से ह।
आर बाजबाै कि अ। नहि बचबै ओ बन्द करिके रहबै।
हँ दबै छै।
अच्छा नीन्द आबि रहल छै तऽ साढ़े सात मिनट भए गेल छै आ अब अढ़ाइ मिनट बादचल छै। तुरन्तेपूुर जाय त हाय मिनट।